के की करै छै, मोबाइल चलाबै छै अहां बताए की, की खाइ छै।
हँ हम तऽ खइ छै एब बनाइ। हम तऽ खाइ छी। बनाइ छै पनीर-उनीर। बनाइ छै हमर।
ह मरू काका खाय छै। हम तऽ खाय छीयै ह अच्छा, हम तऽ पनीर खाइ छीयै, रसगुल्ला खाइ छैय, खीर खाय छैय। फेन खीर। खेले के बाद आइस्क्रीम खाई छै, फेन उ खा के ने टहलै छै। फेर टहलै छै जहै छै तऽ ओन्ने कह रास्ता मे कुछो खाइ छै, फेर रास्ता मे मन करै घूमै के तऽ ओन्ने से घूम छै खेलते कूदते है छै, आरो बताई छै तू का खाई छै।
हम तऽ एहि बेेर खइ छी। हे शाममे खाइ छै। पनीर, लेकिन रात मे खाइ छै हम मीट भात, हँ मी मीट भात खाइ। छै सलाद-उलाद। पियाज, गाजर। खीरा। नमक-उमक लगाक खाइ छै, एके बार में आ फेर। आ फेर हमो गए छी। छत-उत पे टहल-उहल के आयल छी हम।
अच्छा।
हँ डायरेक्ट, डायरेक्ट, डायरेक्ट। खा कऽ एना ने सुतल छै, तनि घूम ल छियै से सेहत- उहत बनल छै से।
अच्छा। हमूं ते जहे छ ने खा के घूमे त ओने कर देखे छी एगो लड़का खेले छै खेल, ओकरा बाद खेलबा खेले छै ने त हमूं घुस गे छी हमूं खेले छी खेले छै, ओकरा बाद याद ह बचपन में हम खेलब। खेलै छै।
हँ हँ हँ सब याद भइ
यार बा ओता गुल्ली डंडा से खेले छै नेल गुलिया बुला गेल रहे छै ओकर बाद गोली से खेले छै अ्मिका ओकर बादो गोलिया से खेले के बाद ओ जहे छ अम्मिका।
हँ। ह सब याद छै, हमर सब हमर सब याद छै, हमर गुल्ली डंडा नहि खेलै छैै तऽ तू सिखाइ छै। गुली डं्डा खेलके लेकिन तब
ह ह अच्छा हम बते छी हम का का करै छ सुेरे सबस पहिले चार बजे चार बजे उठै छै चार बज उठय के बाद ग्राउंड मे जाइ छै दौड़े छै खेलै छै मैच उच खेलै छै ओकर बाद ग्राउंड हय के ने तऽ सत्तू उत्तू पी के बादाम उदाम खा घूमेइ छै ओकरा बाद आ छै त फेर कोचिंग जेइ छै कोचिंग से ए ल के दोस बैठा के जाइत छै कोचिंगसँ अयलाके बाद फेर क्रिकेट खेलैत छैिय फेर क्रिकेट खेललाके बाद खा कऽ दोकानमे जाइत छै दोकानमे गेललाकेाद पापा जीके भेजैत छैिय ने खााय लए तऽ ओकरा बाद अै छियै तऽ सुतै छियै हम। फेर सुतै के फेर शाम मे कोचिंग छै कोचंग से आबे के बाद फेर कोचिंग जा के खा पी के ह। फन त क ब खाना खाा होइ छै।
आराम से पठ बजे उठे छ उठ के हम सुेरे सबेरे भरब आ पानिमे मुँह डोआै छी ओ बहुत बढ़िआँ मुँह जलै छी।
ह आरो बोलै छै ह।
से राम त राम त। काराढ़ा बला पै छै काराढ़ा बनाै छै ने हम सौप मेथी अजवइन सब मिलााय उिलइ के एगो काढ़ा बनल छै ह तऽ ओ काढ़बा पियल छै ओस नीमन सब पाचन सब रह छिय। तऽ हँ। त फर कढ़ा उा फेर आ तनी फेर तनी मोबाइल उोबाइल चलायके तनि देखिक आ जाइत छै तनी काम उम कराल जाइत छै झाड़ू पोछा मम्मीके काम करायल जाइत छै। फेर जायल छ तऽ नहायल छ तनी नहा वहा के निीमन से शेम्पू वम्पू। िन आयल छी एहि बेर हँ खूब मढ़ एक घंटा छैखो आ छै एक घण्टा ह। हँ।
तब तऽह छै ने ह
हँ साबुन हमर खूब बढ़आ छै। बच्चाइ छै बता दे साबुन साबुन हमर खूब बढ़िया छै ह फेर हम नहाय के नहााय के फेर हम नबे लगा लिय मुँह मेंहो बहुत नीमन निमन चीज छै।
अच्छा।
फर खाय पीके खाना सुबलेमे हमर खाना ल छोले बनल छै। खूब बढ़ियां चावल छोलैत चटनी धनिआँ उनिआँ सब खाइ छै। सब खाइ छै आ फेर
अच्छा।
ल से छै हम नीचे चल जाइ ने छी तनि माल बार फिल चलाई के सूत्र ठीक छै। तनि सिलाइ कढ़ाइ मन करै छै त कर दै छै।
अच्छा।
हँ हँ फेर उठिक तऽ फेर आयल छ तऽ फेर मुँह अर लगल छै आइ बरफ वाले पानी मुँह मे डुबल छै।
ह ठीक छै ओकर बाद हमूँ उठै छियै ने तऽ मुँह हाथ धोै छिय बर्फ मे पानि लगै छै। फेसवाश करै छै ओकरा बाद फेसोे ब फे मुँह मे लगाबै छै क्रीम लगवे छैेनेने जहे छै रात में खा पी के एक्सरसाइज करे छै ओकर बाद घूमे छै ओन्ने से याद छी बचपन मे क्रिकेट खेले छै तऽ क्रिकेटआ में खेलै छै तऽ क्रिकेटमे हम बैटिंग करै छियै त तू बॉलिंग करै छिय फेर बॉलिंगग करेे हमरा आट कर देबे छै आउट नहि होइ तऽ हम तोरा छक्का मारि दै छियै। फेर उन्ने से आे छ त फेर चौका मार रहे छे यााद छैे न कितना रन मरेेतक मार रहे तोरार मे याद छै फेर ओकरा बाद क्रिकेट खेले छै फेर ओत से फेर वॉलीबॉल खेले छी हाइट न पहुँच छै तब गेंन्दा मरे छै फेर वॉलीबॉल खेल। बाद छै ने फुटबॉलो खेले छै फुटबॉलो खेले छै त गोल मार देबे छै त तोरा मुह चिपटा हो जाइ छै।
नहि हमर मुन्ना चिपटय पड़ै छै हमरा याद छीिय कि एकबार हम मालदह छीिय तोहर घोरोमे चु छ।
ह हो जाइ छै ने चिपता हो जाइ छै। ओकरा बाद कुदै छै ह अच्छा। ओकरा बाद कुदाै छै तऽ स्प्रिंग पे कुदै छै। ने जो नहि करै छी। पेनऊपर छै दौड़ै छै पहिल वजन कम करै छै फेर बढ़ै छै खाना खै छै ओ सब याद बहुत मे याद आबै छै ओकरा बाद खती क हाल चलबीय छैेर खेर खेतके खेतीे खेती।
हँ हँ खेती के सब हाल निीमन भीनी गर्मी तऽ खूब तनीे पहले हम बता पहिे हम खेती बताय पे हम बताब तू उमर से बहुत बोले बड़ा पे हम बतायब खेती के हाल र खेती के ह हमर खेती उ के ह सब नमने चले छै बस की बहुत छै तऽ काम उममे दिक्कत हो जाइ छै कारीगर सबके ने तऽ सब बढ़िआँ छै। हँ सब ठीक ह। म।
अच्छा।
अच्छा।
ह ठीक छै। आवाज नहि आबै छै क बोलै छ हम
अचछा।
अब हम बताबै छ क क खेत मे होइ छै सबस पहिले धान रोपै छै फेर धान मे उखड़ा छै फेर पे लदाई छै फेर लदााहे के बादाद ओकरा के फेर उतराई छै ज के बेचे छै फेर बेचे के बाद ओकरा के फेर बटाई छै। बहुत मेहनत करे छै ओ मे ओकरा बाद ठी के खेत करे छै ठी में अपन पैसा होय छै ने एक मे बेचई छै इतना इतना बेचई छैखिया करे के बाद फेर उखी के अपन सब बाटे छै अपन घरे रखे छै खाई छै। ओकरा बाद फैमिली के फिल घरवाला बाप म दी की हाल छै।
सब बढ़िया छै सबके ब्याज उवाज सब मस्त छै ने सबलोग ठीक छै अभी खााय पिय के सबोग सुते के तैयारी कर खाली दिक्कत। ठीक छैभा टेम्पेचर खूब भेलले भै बाप रे। बहुत खराब छै टेम्परेचर तऽ अहाँ लोकोग पाक के मर जाइयना टेम्पेर
ए तऽ ओ तऽ ओहिंग छै मने
ए हम हमरो भी एसी छै बस तनी लाइट के दिक्कत छै तऽ एी हम मे हमर हॉल मे समय लग छै दिक्कत नहि छै खाली लाइटो कट छै तऽ दिक्कत हो जाइ छै।
कुलर से हव ठंडा ठण्डा करै छै। नो खइ छै ने तऽ अपने से हवा ल कहै छै ने देख मे लगै छै आ फेर पले खेत मे गै छै तऽ पानी पटबै छै ओकर बाद पानी मे नहे छै सब करे उे छै फेर शाम के ने बतेाम के ब की करै छै कोचिंग से अै छै न तऽ कोचिंग से आबे के बाद ओकाँ से हम फेर नहै छ एक्सरसाज मलब व्यायाम करै छ साँस उस फूलै छै ओकरा बाद ओसभ करै के बाद फेर नहै छै ने नहइ छै। ओहिके बाद फेर खाना उना खइ के फेर ओकरा बाद सो जाइ छै आब सोयएके टाइम तऽ हो गेल छै तऽ जायमे हम सूते तऽ थोड़े देरमे जायमे सूते तऽ ओकरा बाद बिहान बात होइ छै ने ुक्का करै छै शामके बाद
हम शाममे उतना किुछु नहि करै छी। अ खाली। तनि। खाय पियए के तनि टहले के घूमे के फिरे के मल चलाबे के तनी काम उम सब करे उले के छै रात मे तनि फेर खाना तैयारी करै छियै हम। आ खा पी के अभी साफ गर्मेी से हाल बिहाल छै एने तोरा टेम्पचर। ठीक छै।
ह अच्छा टेम्परेचर छै ने हमरके टेम्परेचर ठीक छै कभो ठण्डा पड़ैत छै कभी गर्मी पड़ैत छै बुझेबे नहि करैत छै ने कोन मौसम चलैत छै। आब ठंडा के दिन मे ठंडा खा बुझई छै गर्मी के दिन में गर्मी खाय नहि बुझाय छै ओहि मे बात एसी के नहि रहल। एसी जग चले छै बात होइ छै तोरा के कॉल करे छै फेन रखे छै सुत जाइ छै।
ठीक छै चइ छै त तु हमर ओ,, आ।